काॅलेज
हँ ठीक ठाक अपन कहियौ
अपनो ठीक अछि छै आओर कीसभ भऽ रहल छै
एखन किछो नय एखन कनी चाय भेलैए
अच्छा
आब हेतै आगा के तैयारी
अच्छा अच्छा तऽ आओर अच्छा
हँ
तऽ तऽ आओर सभ तऽ सभ ठीके अछि तऽ कहयके ई अछि जे अपनासभके मिथिलामे तऽ आ साड़ीके बड़ अछि
हँ सारी के तऽ हँ हुँ
अपना सबके मिथिला मे तऽ पहिनावो के बड़ देखल जाइ छै बड्ड
बहुत बहुत बेसी
बड़ बेसी तऽ साड़ी जे छै से बेसी तऽ मिथिला मिथिलेमे चलै अछि सभ जगह लोक सही या लेकिन मिथिलामे कुछ जादे बड़ मिथिलामे साड़ीके लऽ कऽ जे छै से बड्ड अछि
आनठाम तऽ आब सूट के भऽ गेलैया
जी
लेकिन अपना सबके एरियामे अहाँ के साड़िये के बेसी महत्व छै
जी अपनसभके तऽ संस्कृति इएह अछि मिथिलाके जे साड़ी जे छै तऽ साड़ी पहिनबाके छै
हँ आ मिथिला पेन्टिंगके सेहो बहुत नीक नीक साड़ीसभ बनैत छै
बड़ नीक आंचर सब मे जे डिजाइन सब बनायत बड़ नीक लागैत
खूब एते सुन्दर सुन्दर बनल रहै छै
बड़ नीक
ओतौ गेल छलौं मिथिला हाट तऽ देखने छलियै एतेक सुन्दर सुन्दर साड़ी सब
अच्छा
ओ बनल छली से लेकिन रेट एते छलेया
हँ दामे जे छै से बड़ दाम छै दाम बड़ छै
दामे बड्ड छै मोनो हैत पहिरेके तऽ एकोटा छौ हजार सात हजार से कोममे नय देखलियै
कोम मे नय सही गप कहलियै बड़ महग
बहुत महंग महंग सब छेलै आर जे सस्ता छलै से अहाँके पहिरल नय हैत।
जी सही बात छै
के छेलै अरगण्डी जे साड़ी होइत छै से सब सस्ता छलैए
अच्छा
बोर्डरसब हल्का हल्का बना बना कऽ
अच्छा अच्छा
तऽ अरगणडी साड़ी ओना कऽ के तऽ गर्मीमे पहिरले नहि होइत छै
हँ जी सही बात छै
तखन तऽ कॉटन आओर सिल्क एकटा रहै छै
जी सूती सूती तऽ बड
हँ सूतीके तऽ बड्ड बेसी छै हँ सूतीके अलावा तऽ किछु पहिरलो नहि हैत गाममे हँ
पेरलो मे पढ़िययो मे नीक लागत आ गर्मी मे तऽ कछु जादे
बहुत बे सूतीके ताहि दुआरे छियै सूती एहिसभमे नहि भेटैत छैै गामे दिसन भेटैत छै
अच्छा ओम्हर नहि भेटैत अछि
नहि एहि सभमे ओतेक नीक नहि मिक्स भेटै छै
अच्छा अच्छा मिलावट बला
हँ मिलावट बलाा
अच्छा नहि तऽ अपना सबके गाम में तऽ ई सब सूति बड़
एक सऽ एक सू इ सब भेटैत छै ताँत भेटै छै ताँत तऽ कखनो कऽ पहिरू सएह छै ओ तऽ हरदम परे वालला नहि छै लेकिन सुत सुती साड़ी जे होइ या से तऽ अहाँ हरदम पहिरु घरो में पहिरने रहु कियाकि आन साड़ी आहाँ कतबो निक लिय तऽ नऽ पहिरहल हैत
नहि सही गप छै आ सूतीसभ आ गर्मीके लेल तऽ सही रहैत छै स सुतिए जे पेहरू तऽ
आ खास कर सासुर मऽ रहू तऽ और छै माथो पर रहे छै टिके छै ते सुूते साड़ी
जी सही बात कहलियै हू
सूती साड़ी के बहुत बेसी फायदा छै।
बहुत ज्यदा
आर अपना सबके प्रचलनो छै सुतीेये साड़ी के। कोनो चीज में भेटबो करत सुतीेये साड़ी।
जी सही गप
जी सही गप छै। अपना सबके मिथिला में तऽ पहिनावा ओढावा कऽ कुछ जादे महत्व छै। जादे देख खायल जाइ छै।
जादे छिये। कोनो पाबनि तिहार भेल तऽ साड़िए के रहैत छै बेसी महत्व।
साड़ी के महत्व अपना सभके तऽ ओना मिथिलामे जे छै से जतेक सभ छैथ। आब कनि मनी सब फैशन बना लेलखिन जे सूट पेहन लै छथ नै तऽ अधिकतर तऽ सब साड़िये।
हँ साड़ी बेसी छै। सूट तऽ देखावटी आब लोक पहिरै छै।
पेहेर लै छै लेकिन नहि तऽ साड़ी, जी आब चलऽ लगलै नहि तऽ बच्चा सब लोग कऽ अखीन तक तऽ हम सबके घर में अपना घर में कि हर जगह सबके देखियनि मिथिलामे जे सब, साड़ीये। नया कनिया से लऽ के आ जतेक, आऽ दादी माँ सब छेलखिन, नानी माँ सब छेलखिन, सबके देखियनि जे उहै साड़ीये।
हँ साड़ी के तऽ छैहे।
अ साड़ी तऽ अपना स के तऽ संस्कृति सभ्यता अछि। से अपना सभके तऽ साड़ी हेबाके, पहिरबाके चाही, कनियाँ सभके, पुरान सभके जतेक सब छै।
हँ होइते छै से। आइ काल्हि मेन बात छै जे अकेले रहि जेतै जिनका से सब अपन सूट पहिरनाय चालू केलथि। जे परिवार मे छथिन से, साड़ी एखनो पहिरते छै।
जी जी सही बात छै। कते लोक जे छै से अपन आप नय पेरहै छैथ जे, देखावटी भऽ गेलै जे सब सूट पहिरे छै तऽ हमहूँ सूटे पहीरेति।
हँ हँ
नहि तऽ पेनावा ओनावा सब चीज।
कारणो ई छै, पहिले तऽ सभ घरमे रहैत छलै तऽ अपन साड़ी पहिर कऽ रहैत छै, कतहु एनाइ गेनाइ नै। लेकिन आब तऽ से बात, नय छै। सभ अपन अपन नौकरी सभ सेहो करैत छथिन।
जी, सहीये गप्प छै।
कारण छै, स्कूटी चलेलैथ तऽ अब साड़ी पहिर कऽ नय हेतै। कनी कारणो सब छै सूट पहिरे के।
जी सही गप्प छै।
लेकिन मेन तऽ साड़ी के तऽ छैहे।
मेन सारी तऽ छैहे। आ उहो मे साड़ियो मे की हेतै सीधा पल्ला अपना सभके। मिथिला मे सीधा पल्ला।
कोनो चीज, पूजा पाठ, कोनो चीज करू तऽ सीधा पल्ला के बेसी छै महत्व।
बेसी महत्व छै अपना सबके।
ओना अहाँ के मोन होइए तऽ उल्टा पल्ला कऽ लिअ।
कऽ लिए। नय तऽ पूजा पाठ मे तऽ खास कऽ के, अहाँ के सीधा पल्ला चाहबे करी, साड़ी पेनहै के। आ देखल जाय तऽ सीधा पल्ला मे कुछ ज्यादा नीको लागय जाय छैथ देखै मे। सारी मे।
ऐं
नीको लागत सीधा पल्ला
हँ हँ
भुखो लगै छै।
जी
ओना आइ काल्हि पेन्टिंग सभ सेहो सूती साड़ी मे चलि गेलैय। पहिले तऽ नहि भेटैत छलैए।
अच्छा
लेकिन आब देखलियै ये कएटा साड़ी सभमे सूती सभमे
अच्छा अच्छा
तब खूब सुन्दर सूती साड़ी मे हुअ लगतै तऽ ओ कनी बेसी भऽ जेतै बिक्री के
जी सही बात छैै।
अरगण्डीसँ नीक सूती होइ छै तऽ जे अरगण्डी पर बनबै छथि तिनका सूती पर सेहो बनेबाक चाहियनि
अच्छा
सूती तऽ सभ लऽ लेते ओ साड़ी सभ अहाँक ओना बाहरी लोकसभ तऽ ओएह सभ पसन्द करै छै
जी सही बात छै
से तऽ छै हे
हूं आ अपना सभ के तऽ मिथिला मे एहन बहुत किछ अछि जे देखायल गेल अछि बहुत किछ जादे व्यवहार से लऽ के पेनहावा उनहावा सब किछे खेनाइ पिनाइ क ते तरह के व्यञ्जन होइ छै सभटा मिथिला मे कुछ जादे ई सभके
हँ जादा छै
जादा छै
जादा छै लाजो परदा तऽ बेसी छै
जी लाजो पर्दा जादा मिथिले मे अहाँके देखय के मिलत सीखय के मिलत
ससुर छथि भैंसुर छथि एतेक घोग तनने रहू
जी तऽ ई सभ व्यवहार मिथिले मे छै
हँ हँ
जे ससुर भैंसुर से पर्दा कऽ लिअ नय तऽ शहर सभ मे काहाँ जे ससुर आ भैंसुर सभ लग मे अपन बैस के सभ ने खा लय जाय छथि
हँ ऐह सभ पर त नय बाहर मे तऽ नहिए छै कोनो
नहिये कोनो छै
जे छै से गामे दीसन छै
गामे दिसन छै ई सभ
गामे दिसन के तहूमे अपना सभ मे
अपना सभ मे सही बात छै सभटा व्यवहार जे होइ छै से सभ बुझिये जाइ छथिन आ वएह चीज अपना से छोटो के बच्चो के सिखायल जाइ छियै
हँ हँ से तऽ छहिये जे देखै छी सएहे ने सभ करै छै
जी तऽ होइते छै जे जे पैघ कयेलक सएह छोटो देखै छथिन तऽ हँ वएह लोक सीखै छै देख
अपनो सभ देखने छियै तैं ने सीखै छियै आ देखने नय रहबै तऽ कतयसँ सिखबै
नय कतौह से सिखबे ने करतेै सही गप छै देखने छियै घर मे सबके अपना सं पैघ के जे केना की होइ छै तऽ ओहि गुणे सब चलै जाय गेल छियै होयइते छै ई चीज ई चीज ज्ञान जे छै से लोक के घरे से मिलै छै
हँ घरे से भेटै छै से तऽ छैहे
एखन तऽ आओर बहुत किछु एहन अछि अपना सभ के मिथिला मे जे एखन लोक बहुत कुछ सिखलथि आ बहुत कुछ सिखयके लेल एखन तबोऽ बाकी छनि
हँ हँ
अछ
से तऽ छैहे नय पेन्टिंग के कनि बेसी चैलो गेल छै
जी सही बात छै
हँ चैलो गेल छै आइ आइ काल्हि नया नया सूट सभ पर सेहो देखै छियै
जी सूट पऽ
हँ अतेक सुन्दर सुन्दर पेंटिंग सब करै छी कुर्ता पऽ
आई काल्हि कुर्ता पर सेहो भऽ गेल छै तौनी पर सेहो भऽ गेल छै
अच्छा
पाग जे होइया
हँ हँ पाग सब पऽ
आ ओई पर आई काल्हि सम्मान कयल जाय छनि पाग ल के आई काल्हि ई सब चीज बढ़ि गेलैया
जी बढ़ि गेलैया सही बात
कोनो उपलनि बियाह हयत तऽ ओ पाग तौनी लऽ के होइ छैऽ ओहिमे चलू ऑर्डर कऽ दियौ एते पाग ओत्ते तौनी ओहिसँ आमदनीयो बढ़ि गेलै सबके
जी आमदनियो बढ़ि गेलै एकटा कमाइो भऽ गेलनि
कमाइयो भऽ गेलै ककरो से लेथिन तऽ त ओ सब चीज कनी नीको लगै छै आइ काल्हि फोटोओे कनि बेसी छै
आ जी आ पाग जे छै ने से पाग देखे मे जे पहिरलत त देखे मे बड सुंदर लागैछ
देखैयो मे बहुत सुन्दर लगे छै हँ पाग के तऽ शोभा भ बैरे जाय छै
शोभा बढ़ि जाइ छै देखय मे बड्ड नीक लागति छै पाग ह आ आब तऽ रूमालो सब पर पर्स जे होइया ओहो पर देखे छियै मिथिल
हँ हँ कते गोटा उपनयन सभ मे देखै छियनि पर्श दय छथिन मिथिला पेंटिंग के कते गोटा देखति रहै छियनि जे ओ जे ओ जे वैदिक सामान सभ जे होइ छै तहू पर पेन्टिंग केऽल रहै छै
जी तऽ मिथिला पेंटिंग बड बड़ बढ़ि गेल
बहुत बेसी छै आर झोड़ा सब सेहो आइ काल्हि जे साड़ी सब दय छथिन
जी
झोरा सब सेहो आई काईल लोग पेंटिंग क क दति रहै छै
जी झोरो सब पर देखै छियै सही बात छै
सेहो सभ छै ओहि सभसँ तऽ बहुत बढ़ि रहल छै सबके रोजगार सेहो बढ़ि रहल छै
जी
आब एक एक गोटा देखलक तऽ ओकर ओकर देखसी दोसरो गोटा केलऽ
जी सही बात छय हूँ
देखा देखी बेसी होइ छै
देखा देखि आइ काल्हि मे तऽ कुछ जादे बढ़ि गेलै देखा देखि पेहले ओतेक नयहो छलै लेकिन आब जे छै ने जते समय बदलल जाय छै ओते सब किछ मे बदलाव आयल जाय छै देखा देखी हर चीजे मे ह आ से सब छियै हं